मुना
ह
हेलो
हेलो
हेलो ह
कि ठिक छैय
हाँ ठिक छियौ अहाँ सब ठीक छीय
हँ सब
हँ तब ठीक छै हँ धियोपुतासबठीक छै ब न ने सुध प हँ नहा सोनाए कऽ पूजा पाठ सभ भऽ गेलै
ह खेलो पिलो
नहि आब खेबै
अच्छा तऽ नाास्ता चाह सब पिइ
हँ चाय पीने छियै चाय तऽ दू बेर पीलियै हन
हँ
अहा के दलहू कार्ड कर कर ह चाह पानि अपन पीबैत रहलहुँ
ह
हूँ।
ओर सभ तखन ह हमरा भऽ गेल नहेनाइ खेनाइ सभ भऽ गेल
बड़ सबेर सकाल दसे बजैया एखन तऽ
हँ तऽ आइ अहाँकेँ सहल छलहुँ ने चारि साँझक सहल छलहु
ह तखन तऽ भाने खा लेलहु
तहन अहाँकेँ भोरे बनलै ब्राह्मणो अहाँकेँ चलि जाइत छै नओ बजे डूटी जाइत छथि तऽ भेट नहि ने छैब नामो।
ह ह।
त हुनका तहन सबेर बन कऽ देबै तहने टा ओ खेथिन
ह ह से तऽ छै है ह दब तऽ अपन लऽ जे कर घर कनेल कनला
तखन होई छै
ह ब्राह्मण चलि जेथिन ड्यूटी तऽ भोरे उठ के करबै तखने ने हैं ह चै। ह सहल कथी काल रहबै ब्राह्मणके भरोसे। आबत ने तऽ बोल रह हैं
अहाँकेँ भेटबो नहि करै छी हम। हमरा
हम अपन गर ह कऽ ओ तनी होत। तऽ नओ बजे तक किया नहि हेतै सेरे चारि बजे से बनेबै तरमे जातना होई छै
चारि बजेसँ अहाँ कहै छिय आ। सात बजेसँ शुरू केलियै ह पहि हमरा अहाँकेँ दैत छै अहाँकेँ साढ़े छओ बजे पानि अबैया आठ बजे तक पानि भरैत छियै।
अहाँ सभके पानि भरैवलामे ओर लेट लागि जाइत ह काजमे
नहि पूजा पाठ होइय नहि अहाँकेँ भानस भात होत पानि रहतह ने सभ पूजा करब
पानिएसँ सभ काज होइ छै कि पानि नहि तऽ किछु नहि हँ ब बना तऽ ओ हँ पानि दुआरे अहाँ सभके लेट भऽ जाइया ने
हँ हँ सात बजे अहाँकेँ जहन पानि भरल यै तहन हाएकेऽ दुरुकास से कूकरमे देलियै हम एका दालि एका तरकारी। आ फेर एक आ तऽ महक भात बोल एक आ तरुआ तरल गेलै ह ओल क चटनी छलै से सब भेलै हँ
गाँव म हँ तऽ ब्राह्मण कु आउ कि किछो किछु के पाहुने पर के आयल त ततेक तरुआ बनाउ भुजुआ बनाउ ई बनाउ होय
नहि आ पाहुन परख कनि इम्हरो तिम्हरो आ ब्राह्मण जहन ओतने छियनि हुनका
तऽ हुनका तऽ सभचीज पाँच रंग के तरुआ चाही
हँ तखन खून
उएह सभमे लगलहुँ सबेर सकाल आ धियो पुतो सब सबटा अपन सरिियलके के ओरिियलके केलके सबटा ओह सब करे जो सरिया ओरिया देलहुँ सभटा
हँ सब मिलकेऽ केलियै नहि ओना कऽ तो हुए
ह गाय घाय रहै छै जामे ब्राह्मण खा क देत तबे प्राण रहयत जे कखन हेतै जे ब्राह्मण खा ले
हँ ओगता मे रहैत छी जल्दी जल्दी कऽ
टाइम परर दऽ दै छै तै ने मानै छै नहि तऽ ड्यूटी जेतै तऽरा नोत किियाक खेतै
तहन कि दू रुपैआ रहतै नहि तऽ लोक परदेस जेतै किियाक कमाइ लए
हू ह हँ तऽ तहन हँ तऽ अहाँके बीस रुपैआ एकैस रुपैआ लोक किए बैसल रहतै
तैँ तूपर दऽ दै छियै तऽ ओकरो काज भऽ जाइत छै हमहरो ब्राह्मण खा लियए आब अहाँके सीधा उसगरू मंदिर पर दबियौ आ सिद्ध घर पर ब्राम्मण लात त खाइ छै से आ सीधा उसग क दियौ से एक रंग ने ने
नहि नहि जे बैस कऽ खेथीन लग मे से आ कत कतो दो अबे स एक रंग क तो भलै हाँ अभी परेशानीो पर घर पर हँ हाथसँ दक्षिणा दियौ सभचीज दियौ ओ अलग
हँ हँ आब खुआ दै छै इयो दुआरे जे आ आदमीके कोनो भरोसा नहि एकासी जाा कयल हत कि नहि कयल हत
हँ अपना सभमे तऽ एकासी करू सबटा बात अपना सबमे तऽ आब एकासी करू तऽ फेर ओकर जागो होइ छै गाँं से
तैं हम ब्राह्मण खुआ दै छै जे नहि कयल हयत आब एकासी जााक एकासी जााक रहलै
तऽ ओहिमे एक लाख डेढ़ लाख से कम नहि लागे छै खर्चा
वएह तऽ कहे छै एक डेढ़ लाख रुपैआ लगे छै आ तहन एत नोत हकार दुनिया जहान अपना सभ के सेहो छै। ने
रिया बर्तन सभ कहै छी टोकना टोकनी लोहिया करछ। सभटा सोना चाँदी तमाश कऽ पूल्हि लोटाछै। हँ तन ओछानि बिछन तोसक तकिया सभटा लगा बेसी कऽ दइ छै न ब्राह्मण में ऊ हा हा सभ टा उसगराइ छै।
जे जे ब्राह्मण खुआ दियौ ने आ यदि एकासी जाग नहियो केलहुँ तऽ भऽ जाइत छै।
हा हा एगो एगो खुआबैत रहू
भगवान केँ इच्छा हेतनि तऽ जाग हेतै नहि इच्छा हेतनि तऽ भऽ गेलै ब्राह्मण के खुयेबते छी
तहन कोनो अथी नहि रहत अप्पन एगो एगो खुएबिते रहबै हा भट नहि तऽ गाँओ घोर में आब नहि भेटैत छै।
हँ हमरो माँ सभ कहलक जे उसगर दऽ अबै छिय नहि भेटैया ब्राह्मण तोरे भेटैत छौ हम कहलियै हमरो एक गोटा छै। ओ कनि लेट ड्यूटी जाइ छै। तऽ मानैया नहि तऽ सभ के नहि मानैया
हँ हमरो सभ के साउस करै छथिन तऽ कहाँ ब्राह्मण भेटैत छै। नहि भेटैत छै।
अतेक पितियो तऽ भए यए कहाँ कहैत छै। नहि ड्यूटी जाान ओ तऽ नहि मानत तऽ नहि कहू तऽ नहि छै। चुट्टी तऽ कियाक खेतै
हँ किया आ बीस रुपआ एकैस रुपआ ल कियो किया अप्पन अथी। खराब कर
हँ तब एगोटा छै। तऽ ओ मन छै। त हुनके दै छियनि खुट्टा बान्हल छै।
हूँ।
आ उएह अप्पन आब के जे खाकऽ चलि जाइत छै।
अहाँकेँ तऽ बढ़िआँ यए अप्पन ओतहु भेट जाइए ब्राह्मण सँ
छै। जहिय से एखन तक ठनलियै
हूँ
तहियास सँ अहाँकेँ भेटैत छै। केओ ने केओ केओ ने केओ भेट गेल लेकिन जाबे तक ओ खाइत छै। ताबे तक देलहुँ। जहिया कहलथि। त आब हम नहि खायब तऽ फेर दोसर के दै छियै
गाँम सभ अरदारा के जे पातरि नहि पड़ल तैयो में कहै छी कुमारि ब्राह्मण नहि भेटलै
नहि एतय की छैह गाँव के सभी चलि एले बाहर तऽ एतय अहाँके भे कटै छै। कुमारो सभ केँ खुएलहुँ कपड़ा देलहुँ सभ चीज केलहुँ दसो दिन तऽ कुमारि सभ भेटैया सभ चीज
नहि एतऽ वहाँ अरदारा में खीर आम सभ खाइएा लोक आ सऽ अच्छा कुमारि नहि भेटलै जे कुमारि लोक खुएबते
गाँव में आब केओ छैहे ने गोटा के चुनल अहाँके एगो दूगो छै। नहि तऽ नहि
हँ आब गाँव सँ सभ भागि कऽ परदेस चलि गेलै तऽ कि करते लोग सभ के आ गां आ गांव जंगलनहि नरलै पहिले लोक। खेती पथारी करै छलै। अन्न उपजै छलै तऽ ओहिसँ लोक अपन दिन त काटै छलै आब कहाँ ओसभ उपजै छै किछो
हँ आब नहि उपजो नहि होइ छै सेहो बात छै खेतिियो बाड़ी लोक करतै पहिले उपजा होय
प्र। त हन अब उपजा हेबै नहि करै छै मरुआ। भ जाईतछै दायलआमरुआ। सबके जे टाइम होइ छले सेदेख देख छलियौ मड़ुआके शीश जे होइए ओ छलेह ओ काटि काट काट काटि काटिक के टाल लागल रहै छलै ओकरा पयर से भरि भरि दिन जन। सब मिरैत रहै।
हमहहुँ सब मैया सबके देखै छलियै पयर झलकि जाइ छै मड़ुआ मिरै काल मे।
हँ आब तऽ आ किछु कर काजो नहि। पैरे से तऽ मीरै के रहै छियै।
आ ते हमस पहिले पयर साफ होय दुआरे मज। करियै जे पैर गोर हैत।
हो गेलै। ढेरी लागल आ ओ जे मिर्ति य ते गरम गरम लगते पेर में।
हँ गरम हँ ठीके कहलियै गरम गरम लागय
हँ गरम लागैत रहैत छलै तऽ मिरइयो मे नीक लग गेल।
हमसभ मैयके देखियै गोर झलक आ कारियो लागे काते काते बीचमे गोर झलक। तऽ किया गरम पर गरम जेना भाप रहै। ताहि पर पयर झलकै यहा पर।
आ कतेक लोक जाड़ के टाइम मे तऽ होइ छै मड़ुआ।
नहि जाड़मे कहाँ होइए।
जाड़ेमे ने चौकीेतऽ राखै छलखिन कोनामे लगा कऽ। हँ ह। आसिन मेहोयत रहे भा दो पानि बुनीके टाइम रहै छलै।
हँ एखन जहन मरुआ। कटै छैतहन। ने धान रोपै छै। ह पहिले लोकके अहाँके कहिो खेत परता नहि रहै हरदम किछु ने। मड़ुआ काटू गेहुं काटे छले तहन लोक अहाँ के म। तरुआ करै छलै तहन अहाँके खेरही करै छलै। आ ओ सब कटाल भऽ जाइत छै ने तहन अहाँके। धान रोपे छै आब तऽ खेत लोक के परते पड़ल रहे छै।
हू। ओ मड़ुआ के जे पुती नहि होइया ताहिमे माछ पकबिय। द द। ह ह पानिरहो
आ मच्छरो ओहिप भगै छै कुरकुर सभ दऽ दियौ आगि लगा दियौ त। धुआं से मच्छर सब भगै छै।
मचछरो भ गय उहिपर माछो सब पका क चोखा बनबिये।
हँ माछ सभ पकायल जाइत छलै ओहि में सदगर होइत छलै मरुआ के काँटो के अथी जे पका कऽ खाय छै। तऽ बड़ड सुवदगर होइ छै।
हँ माछ जे पका कऽ ओकर जे चोखा खाइया से बड्ड सुन्दर लागैए ओहि में
हँ हु
आब तऽ ओ सभ कहाँ कतहु रहि गेलै पहिले लोको कते माछकऽ चोखा खाए। सावन भादो में पानि होय आ पानि पर माछ सभ होय।
य हमरा सभ के बाड़ी एगो छै। बुझलियै बाड़ी में जे पानि होय तऽ ओहि में आङना माछ भागि भागि कऽबी।
उर ऊरक नेा
हँ मतलब पानि ओ अहाँ के पोग खेत भरै आ एगो भरे लग खेत छै। ओ भरै कि सभटा माछ